हँ अहाँ कतयसँ छियै मिथिलामे
हम चिताइसँ छी
चिताइस
हँ
अच्छा हम तऽ मधुबनीसँ छी
अच्छा भऽ गेलै खाना पीना अहाँके
हँ भ गेलै
आ मम्मी पप्पा कतऽ छथिन
मम्मी पापा तऽ उम्हरे काज पर गेल छथिन पापा मम्मी उम्हर कतौ गेल छै
अच्छा अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ भ गेलै
अच्छा की सब खेलिए
भात दैल आलू सोयाबीनके सब्जी
अच्छा
आर हँ भऽ गेलै
कथि सब खेलियै
भात दाईल सब्जी वहि
अ
आओर अहाँ पढ़ाइ करै छी की या जॉब
नहि पढ़ाइ करै छियै
कत
एतऽ राजस्थानमे
राजस्थानमे अच्छा
ह
आओर सबकहु
आओर त कहिय अहाँ परमानेंटली गामेमे रहैत छियै या
हँ गाँवमे रहै छी
अच्छा तहन कहियो ओम्हर कतहु घुमल छियै कि नहि
हँ हमरा तऽ कथि कहै छै, नैहर तऽ ओते छै, जनकपुरमे
हँ।
तऽ जनकपुर घुमल छियै आ जनकपुर धनुखा सभ जानकि मन्दिर
जनकपुर तऽ हमहुँ गेल छी नेपाल बॉर्डरके ओहि साइ।
हँ, ओतहि हमर छै, ने जानकी मन्दिर घर सँ कनि कहू ने आधा घण्टा। दूरी मे छै घर
नहि ओतौ हम गेल छियै मिथिलो हाट गेल छी। दरभंगा श्यामा माइ मन्दिर चिन्है छियै। ओतौ गेल छी, पंडौल के महावीर मंदिर गेल छी, बहुत जगह गेल छै।
अच्छा।
हूँ।
आओर सभ कहू।
आओर सभ तऽ ठीक छै।
हूँ।
आरै
तर अहाँकेँ एखन बिआदान नहि भेल छै।
नहि, नहि एखन नहि एखन तऽ पढ़ाइ करै छै।
अच्छा अहाँ भायमे अकेला छै कि छै बहिन दीदी सभ।
एखन एगो छोट बहिन छै।
अच्छा।
ह।
आरू पढ़ाइ करैत छथिन या
नहि ओ पढ़ाइ करै छै, न।
अच्छा।
ओहो पढ़ाइ करै छै हमहुँ पढ़ाइ करै छै।
हूँ।
हूँ।
मिथिलाहाट तऽ हम गेल नहि छै पर एम्हर हमर दीदी सभ हमर माँ सभ गेल छलखिन हेँ सभ कहै छलखिन हँ कि बहुत निक। ठीक छै।
बहुत निक छै, मिथिलाहार मतलब कि ओतय हमर। मतलब पास मे रहै छलखिन हमर एगो काकी लगथिन से। तऽ हिनकर जे बेटीके बियाह भेलै तऽ बुक। केने रहथिन तऽ पूरा एक करोड़ रुपया लेने रहै।
हूँ, कहै छथिन माँ सभ कि भो जना आ पहिल का जमाना के मरबा रोटी भऽ गेले ई जात ढिकी ई सभ बहुते सभ छै घूमय वाला एरिया छै बहुत निक छै।
हँ, भनसा घरके खेनाइ खेबै बहुते लाजवाब बनबैत छै। ओतऽ
अच्छा।
लेकिन इहे छै, जे तीन सौ रुपया के एगो प्लेट दे छै।
हँ, माहक छै, ओहि लए तैयो लोक सभ बहुते दूर दूर से जाइ छै देख ल हू।
ताहिमे ओ बीचमे जे ओ पोखरि बना देने छै, ने तऽ आओर नीक लागैत छै राति कऽ
हँ कहै छलखिन म सबके मतलब दिन से नीक राति मे तऽ लाइट सब जड़ै छै तऽ रातिमे रहऽमे नीक छै कहै छलखिन ने कि मतलब रूम भाड़ा सब भी बहुत महंगा छै
बहुत जादा ओहिके अन्दरमे सामान लेबै तऽ बहुत जादा महंगा महंगा
हँ एकटा हमर माँ आनलखिन एकटा पेन लकड़िए के पेन छै सेहो छै तीन से चारि सौ के छै ओय स कने बहुत महक छै
बहुते मह उमहर जे पानि मे जो नाव र जेबै ने से साढ़े सात सौ रुपया लै छै
हँ
तहि पर घूमे के आब तऽ आओर अच्छा कऽ देलकै आब तऽ और अच्छा कऽ देने छै
एखन आब नहि तऽ गेल छी आब कहलियै माँ सभके कि एक दिन जायब
हू
अहाँ जानकी मन्दिर के ओतऽ कतहु कतहु घुमलहुँ
जानकी मंन्दिर तऽ उम्हर नहि गेल छी लेकिन जनकपुर मे जो मेन मन्दिर जे रहै सीताजीे अथी कहैत छै ससुराल तत्तऽ गेल छी बस एकटा जगह हँ हँ ततै
हूँ
तऽ ओते गेल छी जादा अ मे नहि गेल छियै कियकि गाँव मे नहि ने रहै छिय तऽ नहि घुमै छी
हँ
आ फेर जेबै अगस्त मे तऽ फेर घुमबै
अच्छा
हू और अहाँके कुल देवता के भेल अहा के कुल देवता कोन भगवान भेलखिन
हमर हमर भगवती छथिन काली
हमरो सभके कालीये माता छथिन
हू
तऽ हुनका तऽ बली तली चढ़ैत हेतैन
नहि हमर भगवान बैष्णव छथिन
नहि हमर सभके जेनाकि बलि चढ़ै छै किछो भी शुभ तुभ काज भेल
तऽ अहाँ सभके धर्म राज हेतै
हँ
हमर सभके काली माता छथिन तऽ हमर सभके वैष्णव छथिन न तऽ हमरासभके जेना मूड़न उपनयन ईसभ जतेक भेल सभमे प्रसादी चढैत रहैत छथि
अच्छा बकरी तकरी नहि
नहि खाली ब्रह्म बाबू के एकटा जे कबुला करै छै से के कनि छागर चढ़ैत छै नहि तऽ तऽ भगवतीके हमरा सभके प्रसादिए चड़ै छै
नहि हमर सभके ओतऽ तऽ जेनाकि आब हमरो कोनो काज करबाक तऽ सबसँ पहिले भगवतीके ओतऽ अथी देबऽ पड़तै
हँ
पहिले बकरी देबय पड़तै हुनका अथी करय पड़तै हमर सबके ब्रह्म बाबा के नहि मानै छी
अच्छा तऽ
एगो काली माता के मन छेथिन बस उएह मे छेथिन कुलदेवी बनिके
अच्छा
हूँ
आउर सब कहु
आउर सब तऽ ठीक छै
हू
हॅं
उमहर के मौसम केहन छै ओतय के मौसम ठण्डा या गर्मी
एतऽ नहि ज्यादाा ठंडा लगै छै नहि ज्यादा गर्मी छै मीडियम
हम तऽ जते जऽ बहुत गर्मी छै बहुत गर्मी अब दू तीन दिन से अखन धान रो पाय हो छै ने तऽ दू तीन दिनसँ कनि ठण्डा मौसम केने छै नहि तऽ बहुत द्रू बहुत धूप रहै छै
न लाइटो नहि रहैत हेत
नहि लाइट के गाँंव घरमे समस्या छै ये से तऽ बुझिते छीये
अल गांव घर में तऽ एखनो लाइट जाय अइछ नहि इमहर एहन नीक छै इमहर त
मेन बाहर सभमे लाइट बाहर सभमे शहर टाउन एरिया भेलै ने तऽ बाहर सभमे नहि होइ छै गाँव एरिया मे तऽ लाइट चलि जाइ छै कनिको भी कुछ लाइट चलि गेल
हँ आ चलि गेल तऽ समझलियौ कि चारि पाँंच घंटा
चारि पाँच घण्टा तक नहिए आयल
हँ कियकि हम रहल छियै ने ताहि दुआरे हम
हूं
गर्मी ताहि दुआरे हमसब गर्मीमे कहियो नहि जाइ छियै गाम
हू
च द ना फाल
परतै त गाँंव जका सुविधा गांव जका नीक हवा कतऽ मिलति बाहर मे
हँ ई छै लेकिन ओतऽ तनी परेशानी हो जाइ छै
हँ से तऽ भऽ जाई छै
हमरा सब हमरा पापा सबके तऽ नहि होइ छै लेकिन हमर तऽ बुच्ची जे छै से छोट छै ने हमर बहिन तऽ ओकरा की परेशानी हो जाय छै एतय से जाय छै फेरो गर्मी मे रहे छै तऽ ओ बीमार हो जाई छै ओ जादा
हूं अहाँ सब ओतऽ कहै छै राजस्थान दिस बहुत गर्मी रहै छै
नए इमहर त एम्हर तऽ देखियौ जे बरसातो भऽ जाइ छै सब किछ भऽ जाइ छै एखन परसुए भेलै बरसात भेलैया
हँ बरसात भऽ जाय तब त कनि ठण्डा भऽ जाइत हेतै
हँ लेकिन खाली ई छै जे जैसलमेर के इम्हर जे छै से दिन क खूब गरमी लागत रेतीला एरिया छै ने दिन क खूब गर्मी लागत आ राति के एते ठंडा लागत बाप अरे बाप हमसब घुमै लए गेल रहियै न ता हमरा सबके पता छै
हूँ तऽ अहाँ सभके आम ताम गाछी में छै कि नय छै ई से अहाँ तऽ बाहर रहै छि
नय गाँव में छै ने आम के गाछी मतलब मतलब केओ पटीदार के दऽ देने छथिन पापा जे आधा ओ ले छय आर आधा हमर सबके होइ छै तऽ ओ बेच कऽ आर हमर सबके पैसा दऽ दै छै
अच्छा
धानो तानो होइ छै गेहूँ तेहूँ तऽ सबटा बेच
कहियो खेेलउ कि नय खेेलहु आम
हँ पहिले हम ओतइ रहै छलियै पाँच छओ साल पाँच छओ साल तकके रहियै तऽ ओतइ रहियै तहन पढ़ाई के चक्कर में पपा के काज इम्हर शिफ्ट भऽ गेलय न
हँ अच्छा तऽ पापा भी बाहरे रहै छथिन
हँ पप्पो इमहरे रहय छथीन हुनकरो ऑफिस इमरे छै ने
अच्छा कोनो कोन काम करै छथिन की कथी के कम्पनी या
नय ऑफिस छै मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के
अच्छा
बाहरसँ मतलब माल मँंगा कऽ डायरेक्ट उम्हरेसँ उम्हरे बेच दै छथिन
अच्छा
ओही सबके तऽ ओ पहिले गाममें रहनि तऽ गाममें फेर की भेलै नय भेलै तऽ एम्हर शिफट कऽ देलखिन
अच्छा गाँव में कनि ओर सुविधा मिलत हेतै
हँ मतलब कहै छलखिन जे बराबर अथी नय माल कहियो टाइम पर नय पहुँचै छलै त न नुकसान हो जाइ छलय
अच्छा
तऽ एतऽ तऽ छै तऽ एतौ स आब कहै छथिन जे चेंज करथिन आब जेथिन गुजरात
अहाँ कोन सब्जेक्ट लऽ कऽ पढ़ाइ करै छी मतलब कोनो चीज लऽ कऽ या
हम तऽ एखन बे बीकॉम केने रहौ बीकॉम के बाद फेर पप्पा संगे कनि दिन बिजनेस सम्हालने रहियै ता हिके बाद नय भेलय तऽ आब अथी
पढ़ाइ
फेर एम ए कऽ रहल छी इकोनोमिक्सके साथ
अच्छा
ओके बात फेर एतऽ इकोनोॉमिक्स में की छै राजस्थान में कॉम्पटिशन कम छै
हं
जगर मास्टर कऽ लेबै ने तऽ ओइके बाद हमरा केओ भी थ फर्स्ट ग्रेड नौकरी भेट जाइ छै टीचर में गोर्मेन्ट टीचर में
हँ अब आइ काल्हि सब चीज में ड्राइवर हो या पुलिस हो या सब चीज में अब पढ़ाइए माँग करै छै बिन पढ़ने आब कुछ नै
सबमे हम पपा तऽ कहै छथिन जे पढ़ाई तढ़ाई छोड़ चल काज सीख
नइ नइ काम तऽ करत चाइ काम तऽ करू पर अब पहिले पढ़ाइ पढ़ाइ नय होतै तऽ आब थोड़ी कोनो चीज आब सभचीजमे कहतै अहाँ अपन कऽ पहिले दिखाउ मार्क सिकट दिखाउ कतऽ तक कथे पल छै, कते नहि
हँ, तऽ उएह पापा कहैत छथिन, नहि करय के छै, पढ़ हमरा पुछलखिन जे पढ़ाई के उपयोगी करबह हम कहलियै नौकरी तऽ नौकरी से की एतौ आत हम कहलियै पैसा तऽ पैसा तऽ ओनाहितो ढेर छै, तऽ फेर नौकरी किया करे के छै।
नहि, नहि अपना पेर पर ठाढ़ भऽ जेबै तऽ कोनो चीज कऽ लेब बादमे एगो बात कहै छियै, एखन पप्पो के छै, तऽ पप्पा के एगो कुछ भ मतलब कतहु नौकरी तकरी अगर छैलतै अहाँकेँ रहतई तऽ निक छै ने
हँ, उएह तऽ हम कहलियैनि जे चलू मानि लिआ आइ के डेट मे अहाँ ई कऽ रहल छियै। कइयो बाइ चानंस हमरा सँ लड़ाइयए तड़ाइए हो जायत चाहे बिजनेसे लॉस मे चलि जायत तऽ हमरा संगे कि हेतै
हँ, आ बादमे अगर पप्पाके हर हमेशा तबियत तऽ पानिके लऽ कऽ फेर अहाँ हेल्प करैत रहब अहाँकेँ अपन रह तऽ निक छै ने अपना पएर प्रथा रहब तऽ से निक
हँ, सएहा सभ।
हू।
ओहि दुआरे फेर पढ़ाइ करऽ लगलियै बीचमे छोड़ देने रहियै। जब भइयब छोड़ू लेकिन फेर वापस सभ पकड़ लेए
हू।
तब कऽ रहल छी दू साल एखन पहिले एखने एडमिशन करेलियै इएह सालमे।
अच्छा।
तऽ आब ई डिग्री पूरा हेतै बाद फेर नौकरी के तैयारी करबै
हँ।
आ बहिन अकेला गामे या अही सभ संगे
नहि एते रहै छै, हमसभ सभगोटा एते रहै छियै, परमानन्टली शिफ्ट भेल छियै।
अच्छा।